हैलो जय झूलेलाल जय झूलेलाल।
हा ठीक आहियो कीअं आहियो ठीक आहियो?
हा मस्त बढ़िया हाणे छाह तयारी कंदव? बस ॿुयो बस सभ ठीक आ। हा हाणे बस ॼाण आई दीवाली वरी दीवाली जो चालू थी वञूं न।
हा- हा हणे दीवाली असांजे सिंधियुनि जो वॾो त्योहारु हूंदो आ दिवाली।
हा त उहई चवाँ थी न ॼाण आई वरी साफ़ सफ़ाई जो चालू थी वञूं न।
हा साफ़ सफ़ाइयूं घर सॼो साफ़ु कंदा आहियूं कलर हणाईंदा आहियूं।
हा उो वोई आ न।
ॿारनि जे लाइ नवां -नवां कपिड़ा वठंदा आहियूं चादरूं वठंदा आहियूं।
हा उहई न सभ लॻे थो न सो फ़ा कवर वठ चादरूं वठ वरी कुझु घर जा ॿिया थोॾा घणा सामान कुुटउदा।
हा ॾिआरी ते सभ नओं ई रखिणो पवंदो आ न।
हा सॼो वरी सफ़ाई थिए त वरी उन खां पोइ ई सभु तयारी थियनि थियूं न। जीअं-जीअ सफ़ाई थिए त वरी पोइ वरी इ सामान न कपड़ा
हा सभ झूना सामान कढंदा आहियूं सभ उहो ॾेई करे पोइ नओं वठंदा आहियूं।
हा कुझु नओं बासण थियो।
हा, ॾियारी खां ॿ ॾींहं अॻु
हा धनतेरस हा। हा डेकोरेशनियूं ईहे। उहो बि सभ चालू थो थी वञे पोइ सफ़ाइूं थियनि त वरी डेकोरेशन चालू थी थियनि न।
हा पर धनतेरस ते पहिरियों वठंदा आहियूं न इहो चांदीअ जो सिको या त सोन। कुझु बि इअं नओं वठणो पवंदो आहे न।
हूं कुझ लाइटिंग थी वरी लाइटिंग बि डेकोरेशन जो सामान थियो लाइट।
हा ॿारनि लाइ नवां -नवां कपिड़ा।
हा।
चादरूं वठणियूं पवंदियूं आहिनि ऐं छोकिरियुनि खे खे बि ॾिण वार मोकिलिणो पवंदो आ ॾियारीअ जो वॾो ॾिणु हूंदो आ।
हा उहो त आहे न वरी कोई मिठाइयूं ठाहे लयूं ठाहे। कुछु ॿाहिरयों, कुछु घर जो, सभ तो थे न।
पर जेतरो थी सघे त पैंजो घर में ठाइजे, ॾाढो सुठो लॻंदो आहे, चूरा, नमकीन ॿे चकल्यूं सभ घर में, ॾाढी मौज हूंदी आ।
उहो त सही ॻाल्ह आ न, सभ घर जो बि केॾो कुछ तो थी वञे।
हा हा
टाइम जे हिसाब सां तो करणो पए न, टाइम मिलंदो त वरी घर जो कबो।
हा, पहिरौं त सफ़ाई खां चालू थींदो आ, ॾयारीअ ते सॼयूं सफ़ायूं कर, उनखां पो वरी, ॿया सभ कम चालू थियन था।
हा, उआई ॻाल्ह आ न वरी।
न, के, के कलर कराईंदा एन, केंजो कलर थियल हूंदो आ, त ईअंईं साफ़ सफ़ाई
हा, जंहिंजी वरी जंहिं हिसाब सां हूंदी परिस्थिती, उन हिसाब सां कराईंदो न माण्हूं।
हा हा तव्हां कीअं डेकोरेशन कंदा आयो, ॾयारीअ ते? लक्ष्मी माता खे, राज
ह हा ईअंईं मतलब, गुल वुलन सां, या भई कुछ सामान नया वठी उन्हन सां। हेठां कबर विछाए, टाविल वाविल
अच्छा, तहां हेठ रखंदा आयो, गालीचे ते, की न मथे टेबल ते ठाईदायो ईंअं।
टेबल ते ठाईंदी आयूं, संदुली या टेबल रखे हुन ते। उनते डेकोरेशन कंदायूं, हा हा, ॻाढ़ो कपड़ो विछाए करे
माता खे विराजमान कंदायूं, साण हुन सां गणप -पति बि विरजमान कंदा हूंदव न?
हा, नंढ़ड़ो गणपति।
हा हा
हा, नंढ़ड़ो गणपति, वरी इहे बूटड़ा वग़ैरा जेके ॾयारीअ जा हलंदा एन भाई बूटड़ो रखणो आ, हटिड़यूं रखणयूं एन।
हा हटड़िन में, छा छा रखंदा आयो तहां?
हटड़िन में ईअं मिठाई रखंदायूं, मितेरो रखंदायूं। लूंण रखंदायूं, जूअर जो संगु रखंदायूं। ॿ कमंद रखंदायूं।
लाई रखंदा हूंदव न, लाई बि रखं
हा हा, मिठाई जां लाई, मिड़ई भई कु
मूरी बि रखंदायूं असां मूरी बि, हूं हा, के के माण्हूं पालक रख रखंदा एं, ॻाढ़ा मिर्च रखंदा एन, लूंण ईएं बि
न न, असां मेन मितेरो रखंदायूं, पंज अन्न रखंदायूं, नंढ़ड़ियुन मट मटकिन में विझी करे।
हा, छा छा विझंदायो मटकिन में?
माना पंज अन्न विझंदायूं, नंढ़यूं नंढ़यूं मटक्यूं खणी हुनमें।
त, केड़ो केड़ो अन विझंदायो?
पैंजी मर्ज़ी आ, पंज अन्न केड़ा बि। कणक, चांवर, दालयूं जेको बि पाण खे सम्झ में अच छो विझंदायूं।
हा, के कीअं चइबो आ, धाणा रखबा एन, सॼा धाणा हूंदा एन न मेन उहो हिकु हुनजो रखिबवणु ज़रूरी हूंदो थव, सुठो हूंदो आ उहो हा, त सुबुह, शाम आरती कंदा हूंदव न।
न शाम जो ई लॻभॻि कंदा आहियूं, सुबुह जो कान थींदो आ सुबुह न कंदा आहियूं दिवालीअ में गणपतिन में ॿई टाईम, बाक़ी दिवालीअ में सुबुह जो
अच्छा शाम जो पोइ वरी तव्हां मा मायटनि वट वेंदा आहियूं असां, वाधायूं ॾियण, मिठायूं खणी करे। ॾियारीअ ई।
हा मिट्र माइट्र हूंदा आहिनि त हाणे उहो त वञिणो ई पवंदो न हा हा वरी ॿार शाम थिए थी त गोलियूं कॾ, रंगोलुनि में बि त टाइम थो लॻे रंगोलियूं
हा रंगोलियूं हुनखां पोइ वरी पूॼा वूॼा कर फटाका ॿार ॾाढो सुठो लॻंदो आ जाम
हा, असांजो बि वॾो त्योहार आ न दीवाली।
हा सिंधियुनि जो वॾो त्यौहार आ न।
हा भले सभु त्यौहार अचनि था पर इहो वॾो त्योहार थो अचे थो त वरी हिन खे वधीक ई
हा हा, न असां न्याणियुनि खे मिठायू मोकिलियऊ त्यौहार यो।
हा, उ हाणे शहर में हूंदियूं त मो मोकिलिणो पवंदो न हा शहर में हूंदी त मोकिलणो ई पहंदो न दे
न पर ॿाहिरि बि आहे छोकिरी मां हुनखे बि मोकिलिंदी आहियां।
हा त ॿाहिरि भी हाणे परे परे थी थियनि त कंहिंजो अचु वञु हूंदी आ त ठीकु न हूंदी आ त बि ठीकु आ।
न त ट्रेन में बि, ट्रेन भी थ्रू बि मोकिले सघिबो आ न। वॾो ड़ीॾ हूंदो आ त न्याॾी में मि ठह विझण ॾियण सुठो हूंदो आ न। लाई मिठाइयूं, हा।
हा न त बि रोक ॿियो छा। न थियो त केॾी महिल माण्हू जो नथो थिए। त भले रोक बि हलंदो आ न भेयां, भई केॾी महिल रोक बि मोकिलियोसीं त ॾिणनि जो अॼु अॼुकल्ह केर बि डाइट सभु कोई करे थो डाइट पोइ मिट पोइ मिठो खाए किथे थो हर कंहिंखे लॻे थो मिठो घटि हुजे मिठो घटि हा उह त गुड़ में बि थी सघन्दी आ।
गुर में बि ठवनथयूं न ल लाइयूं वग़ैरह अॼुकल्ह
ठवनि छो न थियूं गुड़ में बि पर लॻंदो आह न भई हाणे ॿार घटि था खाइण पसंदि कनि न मिठो पहिरियों त खाइबो न हाणे पहिरियों त हेॾियूं ढिघ लाईयूं ठाहींदा, दॿा भरे ठाहिॿा।
हा, हा। हाणे त मिठो घट, हा, हा।
केर बि ॿाहिरो थो पसंदि करे घर जो घटि ई थो ठाहे हर कोई
हा, हा।
त हुन मिठो घटि खाइणो आ हे घटि
हा, हा, हा तवां सही चयो बरोब
हा, हा पहिरियां वरी इहे ॻाल्हियूं हुयूं न पहिरियों खाई, पोइ पहिरां दॿा भरे ठाहींदासीं त धीअ-भेण खे बि ॾींदा हुआसीं, त घर बि खाईंदा हुआसीं।
रोटीअ में छा ठाहींदा आहियो, ॾियारीअ ते?
रोटीअ में हाणे पंहिंजी मर्ज़ी आहे। खीरणी थी, पूड़ियूं-पकोड़ा थिया। या छोला-भटूरा थिया। पंहिंजी मर्जी
हां, खीरणी हूंदी आहे न, मेन खीरणी ठाहिबी आहे न, चवंदा आहिनि ॾियारीअ ॾींहुं। परी-खीरणी।
हां, हां, पोइ जीअं वरी बार खाइनि। हां, वरी बिए डींहं ते बड़ जो इहो। ॼणु भई कोला।
हां, पोइ।
वरी पुलाव जो हा, गोभी-पटाटा थिया या भई? अॻे त चणनि जी दाल कॿी, हाणे गोभी- पटाटा या तर जी भाॼी था कयूं।
हां, हां,
पहिरियों वरी ईंअं चणनि जी दाल कंदा हुयासीं न? पुलाउ ऐं चणनि जी दाल फेमस हूंदी हुई असां सिंधियुनि जी।
हां,
हाणे अॼुकल्ह बंदि थी वई आहे। उअ करण
हां, अॼुकल्ह दाल वारी। चणनि जी दाल हिन करे बंद थी वई आहे। छो जो गैस वॻैरह थी। हाणे डॉक्टर मना थो कये। चणनि जी दाल घटि खाओ, इन करे।
हां, उहियाल, हां, उहो च और ॿिए ॾींहं ते उहा बड़ जी पूजा थिए। बड़ा देवता जी कयूं।
हां, बड़ देवताई भई टियों डींहुं चंडु हूंदो आहे।
हां, टे डींहं ते वरी चंड, पोइ वरी हाणे टे डींहं ते त बसि, भई, कुझु बि ठाहे खाई सघंदा आहियूं। टे डींहं जो बदन न हूंदो आहे। पेहेरों बे ॾींहं ते मैन हुदो आहे भई हाणे।
हां, टे ॾींहं ते पोइ टिकाणे में वञिबो आहे। टिकाणे में चइबो आहे। जेको बि पुजे आरती वग़ैरह थींदी आहे। पलव अरदास
हां,
हां, हुन खां पोइ वरी चालू थींदा आहिन इहे।
हां, पोइ वरी कारक थूं। हां हां, न भई, हां, पंद्रह डींहं उ ई हलंदा।
पर डियारीअ जो डींहुं सुठो हूंदो आहे, पर पहिरियों थकिजी कोन ईंदी।
हां, करे करे हेडो थ थकिजी पवंदा आहियूं। की लॻंदो आहे। बसि हाणे भई थी वञे, हथ जोड़ कयूं। इहे काना ठाहे बलावड़ा ॿारन ॿार काननि जा मलावड़ा ठाहियूं। उखे ईअ ॿारहं साढी ॿारह था थी वञनि रात जो।
हां, असां वरी हिकु ॾींहुं अॻु ई काना ठाहे छॾींदा आहियूं वठी करे। त पोइ जीअं बिए डींहं ते सुठो, भई जल्दी थी वञे कम। भई वरी पोइ शा, बे ॾ डियारीअ हु चादरूं बादरू विछाया। माता खे विराजमान कर सुठे नमूने, ॿियो सभु तयारियूं कर, त हुन में टाइम थी वेंदो आहे न। त, असां कान्हा ई पहिरियों ॾींहुं अॻो ई ठाहे रखंदा आहियूं।
असां वरी हुन ई ॾींहुं ठाहींदा आहियूं, वरी इहो बि सभु कॾु माता जे अॻियां रंग रोली कढु गुल विझ, उहो बि थींदो आ न।
हा, अख अखंड ज्योत ॿारींदा आहियो टे ॾींहं?
न -न, मां चओ मूंखी जोत ॿारींदी आहियां, पो भले राति विच में भले साई थी वञे।
अच्छा, अटे जी ॿारींदा आहियो?
न -न। पितल जो ॾिओ ॿारींदायूं न पितल जो ॾियो, हा। मों या पितल जो
अच्छा, चौमुख ॾीओ ॿारींदायो, पो भले केॾीं
हा, भई असुर ताईं भले हले।
हा -हा इहा बि सही ॻाल्हि आ, हा हा सही आ इहा बि। के- के वरी अखंड जोत ॿारींदा आहिनि, के वरी तव्हां वरी ईअं कंदा आहियो।
वरी असांजी मम्मी जन न चवंदा आहिनि, चवंदा आहिनि इअं ॿार।
अच्छा सुठो आ, असां बि हाणे ईअं करे ॾिसंदास, छो अखंड जोत में तेल ॾिस सणो पवंदो आ, केॾी केॾी महिल उह वट ॾिस जो इनमें तेल विझ
पो जेॾीमहिल सुम्हंदा आहियूं, न तेॾीमहिल ॿारे करे भई माना तेॾी महिल तेल विझी छॾींदायूं, पो राति विच में केॾीमहिल बि भले साई थी वञे।
अच्छा ईअं, इहा बि सुठी ॻाल्हि आहे। हा- हा, हटड़ियूं तव्हां प हर सालु नयूं वठंदा आहियो हटड़ियूं?
न -न, असां पुराणियूं ई रखंदा आहियूं।
अच्छा, उन्हनि खे ई तव्हां वरी साफ़ु करे- करे ठाहे रखंदा आहियो, अॻे त मिटीअ जी हट टरियूं हूंदियूं हूंयूं हाणे खणी स्टील ई निकितियूं आहिनि।
हा, बसि हाणे- हाणे न -न असांजूं लकड़ीअ जी इन।
अच्छा, तव्हांजी लकड़ीअ ई तव। असांखे वरी स्टील जूं आहिनि, पर अॻे मिटीअ जी हूंदयूं हुयूं। आद जुगाद खां जेके हूंदा हुआ असांया वॾा, अॻे मिलंदी हुयूं मि ट्टी ई ठयल विकिणंदा हुया, हाणे वरी